हेलो
हालो
अ हँ हेलो आवाज कैट कऽ आबैय आवाज कैट कैट कऽ आबैय
हुँ नेटवर्क इश्यू छै नऽ तैय दुआरे
हुँ हुँ अहाँकेँ पेमेंट एल ए हुँ कहिया अहाँ डाउनलोड
बात नय बात नय कऽ सकै छी ई सब बात नइ कऽ सकै छी
अच्छऽ से नय करै पेमेंट एल ऐ से कऽ सकै छी
किछ नय कऽ सकै छी रिजेक्शन
ककरा
हुँ की कहलियै
आओर आ अहाँ मे नय यऽ की हमरा मे नय कथि ककरा मे नेटवर्क देखऽ दिअ तऽ अही केँ मे नय ये हमरा तऽ ठीक अइ
हमरो मे ठीक छै
तहन किया कैट - कैट कऽ आबै छै आओर सब ठीक छै हँ आओर सब ठीक छै हँ ठीक छैथ
हुँ आइ तऽ हुनकर जन्मदिन छैन हैप्पी बर्थडे तऽ थर्ड मन्थ थर्ड मन्थ शुरू भेलनि यँ मतलब एखन
बीत चुकलैन
हुँ हुँ आइ सँ फोर्थ मन्थ शुरू भऽ भेलै
चारिम मंथ मे जाय रहल छै आओर सब बताउ की कऽ रहल छौ अहाँ
की कऽ रहल छलँँऊ अहाँ
हेलो ओकरे सुता रहल छी हँ ओकरे सुता रहल छी हुँ ओ सुतते तहने खेनाइ खेबै
ओ बच्चा सभ केँ सुतबैत सुतबैत लोक केँ अपने नींद लाइग जाइ छै
अपना तऽ नीन्द रहै छै लेकिन हुँ न नौटंकी सुते छै उठै छै सुतै छै उठै छै आ अपना भूखो लागल अ
तऽ अहाँ ककरा छिये जे रिजेक्ट भऽ गेल
आँय
ककरा कॉल केने रहिये जे रिजेक्ट
नय ओ रुचि केँ केने रहियै तऽ फेर कथी कहैय छै अरे रूचिए तऽ हमरा बतेलक आओर ओइ केँ बाद अच्छा नय मतलब हमरा ओ रुचि आओर कथि कहै छै आदित्य केँ ओहै जोड़ने छै नऽ
आदित्य जोइड़ देने हेतै
हँ आदित्य ग्रुप बनेने छै नऽ सबे केँ
अच्छा
तऽ हमर रुचिए बतेलक ओइकेँ बाद आदित्य हमरा मैसेज केयने रहै
सुन न हमरा आइये से चालू भेबे केलै यै
आइ हमहुँ सेम
अच्छ
हमरा दिनमे न ओत हम ककरो नै कॉल केने रहि हमरा लग कोनो वर्के नै आयल छलै तऽ आबै छै न ओ वर्क तऽ हमरा लगन कोनो वर्क केना नै आयल छलै तऽ हमरा रुचि केँ मामी कयने छलैथ है फोन तब तऽ आब हम हुनका से की बात केरतियै पहिल बेर कन्फ्यूज भए गेलये
तऽ ई कहू जे मतलब ओइ लऽ नै नम्बर रहै छै तैयो कऽ लैत छै लोक फोन
नै नै ओ न मतलब ग्रुपमे आदित्य ज्वाइन कयने छै न सभ केँ
तऽ ओ पता नै हुनका हमरे नम्बर बुझलिए पसन्द भैऽ गेलय ओ हमरे कॉल कऽ लेलैथ हमरा पहिले समझे नै ऐल जे केँ छथि ई महानुभाव एनाहि मतलब पता ने कते दिन से क रहल छथिन हुनका तऽ काफी कॉन्फिडेंस रहेैन
कतौ मतलब अंजान आदमी से बात करै म
तऽ मतलब आइ केँ बाद हम
अजाने कऽ ठीक रहैत छै यै अपना घरमे कनि कम ट्राई पहिले माँ स बात अजीबे लागैत रहै छै
अरे ओ तऽ मतलब एक्टिंग भऽ गेलै
हऽ हऽ एक्टिंगे भऽ ह अंजान में अनजाने में ठीक रहतै तऽ
हँ पर हुनका संगे हमरा बात कर कऽ ठीक लागल किया की हमरा पता नै तऽ चिन्हते नै रहियै केँ छी
हँ ओ तऽ किछ बेसिये अथी भऽ गेलै
मतलब हमरा पते नै रहै ओ तऽ हमरा बादमे पहिने हम आदित्य केँ कहलियै जे मतलब कियो ककरो
आँये तऽ रुचि कहिया जेतै एक बेर तऽ गेल रहैथ ने रुचि फेर जा कहिया रहल छैथ
आ दुबारा गेल छलैथ है आब तिबारा जे तब तऽ मतलब ओय केँ बाद लम्बा ट्रेंनिंग केँ बारेमे
छै जे अथि आठ कहने रहैथ कि कि कहने रहैथ बिसैरो गेलि ताइ दिन भेटल रहेथ
अच्छा
अथी दवाइ वाला दुकान पर आ हम जहिखन निकलै छिमै बाहर तऽ रुचि नै तऽ राधा नै तऽ खुशी राधा ई सब निकलते रहै छै स्कूटी लऽ क सांझ कऽ बुझाइ डेली निकलै य
हमहुँ जखन देखलौ तऽ मतलब हम जहनो आबैत रहलौ अच्छा
की कऽ रहल छलोउ
मने मुसलमान ने ओ जे अहाँके दुकान फँलने अइ
हाँ
हूँ ओकरे दुकान पर
अच्छा अहाँ एखन।
साँझमे कतेक पाँच छओ बजे।
अच्छा तहन तऽ हम मतलब घरमे छलहुँ। कनि हम घरेमे रहै छियै लेकिन मतलब तहन अं नहि नहि रहै छियै।
हूँ
हमरा हाँ सही बता रहल छी मलब हमर छ-
देखने रहूँ न भऽ गेलै अब याह के जमाना भऽ गेलै।
हाँ तऽ ओ जमान ने पहिले हम गेल हेबै किया की हम बहुत कम जाइ छी। ओत त हम घर से बाहर बहुत हाँ जाय छियै लाइब्रेरी जाय छियै तऽ निकलै छियै आओर एखन तऽ जाइते नहि छियै दू दिन गेलियै या हाँ अ-आठ बजे जाइ छियै।
भोर। भोरे ना भोरे ना
हाँ ओहिके बाद एलहुँ। आठ स- साढ़े तीन बजे तक।
आठ स साढ़े तीन तऽ लंच लऽ जाइ छै जे- उ- खा- कऽ जाइ छै साह
लंच लऽ के गेलहुँं नहि लऽ के गेलहुँ तऽ ऋतु वाला पर हाबी भेलहूँ
अच्छा रितु आ सङगे जाइ छी अहाँ ऋतु।
हम ऋतु गेलहूँ एखन ऋतु नहि छथिन तऽ हमरा बिल्कुल नीक बिल्कुल नीके नहि लागैया संजू एखन नहि जाय छथिन।
संजु तऽ एखन संजु तऽ आ बेसी अते राज कैंपस अथीमे जाइत रहैया एकैडमी वला।
एन सी सीमे जाइ छथिन नहि ओ जाइ छलखिन हें ओ। कि न हम छोड़ि देबै हमरा ऋतु बता रहल छलै
संजू छोड़ि देलकै।
मतलब छोड़ि देथिन आब तऽ हम गेबै ने केलियै या दूए दिन गेलियै या ओहिके बाद ऋतु नहि छथिन नहि नहि हमरा तब जाइ छलियै या जहिंया सँ जहिंया सँ ऋतु नहि छथिन ने तहिया स हम आओर तन्नु दूयए दिन गेलियै या तनू संगे जाइ छलियै
तनू के ई राखीके बहिन।
हाँ ओहिके बाद हाँ ओ नहि छथिन ने तऽ नीके नहि लागल हमहूँ नहि गेलहुँ हमरा हाँ निशा जाइ छै बारह बजे तक ओकर कोनो। नहि पता छै हमरा घर तरके हाँ मतलब घरके अथि ओहि बाद कथि जाइ छियै अमीशा अमीशा तऽ नहि कतौ जाइ ओतऽ घरे पर रहैया
ऐं टांगो दर्द कर रहतै सेहा बात।
नहि नहि म तब ओकर पता नहि की चलैत छै कहबो कियै ज्वाइन कऽ ले भाय।
चल तऽ ओ नहि कहल के नाइ। कहल अभी बुझिये जे अथी ले मलब एना कऽ रहल छ मतलब तऽ ठीक छै आर ओ एफोर्ड करै छै। े मे तऽ जेयबाक चाही घर पर माहौल नहि भेटैत रहैत छै। ओतऽ सबे मतलब मजा आबे छै सबे पढ़ि रहल अइ
हँ देखसी ओ सऽ कनी भऽ छै।
तऽ हमर पता नहि की पर्सनल छैी तू बता रहल छले जे हमतलब ओकरा। फाइनेंसियल प्रॉब्लम छै
आ ऋतु सब जे झगड़ा तगड़ा भऽ गेल य तीन तीन सब के घर के
हँ ओ कोनो अथी तथी लए भऽ गेल छै
हमरा ह कियकि अथी एक दिन हम गेलरहियइ दोकान पर तऽ कीनती रहे बाहर मे ठाड़ तऽ हमरा कहलक जे हमर मम्मी के मशीन खराब भगेलया ठीक क दैतउ दीदी तेहन खराब कऽ लेने छले जे हमरा सब सम्भव नहि बहुत ओकर नटे नहि खुले छलै कहीरयो खुलले नहि छलै मशीन आ एखन हम बेसी जोर से कयो नहि सक
हू ओ धागा फँसि गेल रहै
हँ तऽ खुलबे नहि करै छलै
हू
लऽ गेलै ठीक करबै लए
हँ लग गेलै तैहि तऽ हमरा पता चलल अरे ओय दिन नऽ मम्मी नहि रहै हमर आओर मम्मी ओर आयल नहि नहि मम्मी आओर राधा आओर दाय गेल रहथिन डॉक्टर लग तऽ हम अकेले रहीयइ घर पर तऽ हम ओकरा फोन केने रहियइ जे आ हम दुनु बैस कऽ त टाइम पास क रहल छै की सब बात करबे तऽ अंटे संट करबे ने तहने हमरा पता च
तऽ इहो बात कहलक
अरे सब बात बता दै छैय नऽ
से तऽ पता यए
तऽ मतलब सब बातनि टाइम पास कर रहल छै कहलियइ आ पार्टी वार्टी करै छी किछो
सेऽ केलियै
हँ
कथीे के
पिज्जा मोमोज फ्राइड मोमोज चिली मोमोज और शेक और चोको लावा
एके दिन सभटा अते खा गेलियै
हँ
अच्छा आ बुझा रहल अइ हमरा अहाँके खेनाइए खा रहल अइ बुझाइया
पता यइ हमरा बाहर के खेना ह हमरा खाय ल रहल यइ घर के खाना नऽ खा सक
की कते बिडियो भेटे छै यै
अरे यार हम की कहू हर घरमे अहाँके भेट जैत हमर नाम ई आ देखियौ अंजलि पूजा आरती ई सब तऽ एते सस्त सस्ता सुविस्ता नाम छै सबके घर प्रिया हँ हमर प्रिया दीदी के नाम छनि प्रिया आओर ककर नाम छै हँ दू दू टा प्रिया दीदी छथिन हमर घर मे हमर भाभी के नाम छनि प्रिया
हुँ हुँ प्रियो नाम बड्ड होइ छै आब अंजलि नाम पर हम देखैत रहै छी अंजलि नेहा मुस्कान खुशी ई सब बड्ड नाम पर रहै छै वीडियो
बड्ड रहै छै ने हमरा तऽ हर मतलब हर दू तीन दिन पर केओ ने केओ हमर नाम के भेजैत तऽ हम तऽ खुद जे देख अछि ओतऽ अलग आब खुद के खुद केना भेज सकै छी
आब ई होइ छै न देख लियौ एक बेर आब हँसी लागि गेल पसन्द पड़ि गेल तऽ तकर बाद अहाँ के उएह नाम के बार बार आबऽ लागत
सहि बात छै हमरा तऽ रिफ्रेश कर पड़त रहै
जे हट्ट यार नय देखबाक ये हमरा या तऽ एक तऽ ई आबि जैत या तऽ बेसी काल हमरा पर आबि जैत ई जे मतलब ओ नय मतलब अथी होइये काड वाड वाला जी मतलब
अच्छा एहन बला
हमरामे आबि जाइ छै हम भगेलौं आइयो कहलियै रिपोर्ट मारलौं बंन्द कर भाय नय देखबाक ये हमरा बारे हमरा खुद नय पता हम केकरा बारे मे सोचि रहल तऽ हमरा बारे मे की की सोचते हमरा की पता आओर हमरा पता करके रहत तऽ हम डायरेक्ट पूछि लेबै नऽ जे अहाँ की सोचि रहल छी एना थोड़ी न जे मतलब आह हँ हमरा बतायब जे हँ ओ की सोचि रहल हेतै
तऽ किछु आदमी सबसँ थोड़े बात भऽ जाइत हैैत हम जे लेब इहो बात छै अहाँ जेकरा बारेमे सोचै छियै तकरा बारे मे बतबैत रहैत छथि
हँ तऽ मतलब हमसब हुनके बारेमे किए सोचबै
हँ हँ से नय पहिले हमरा भेल जे की अहाँके बारे मे के की सोचैय से हमरा दिमाग मे एल बादमे पता चलल जे अहाँ की सोचै छियै से अहाँके बारे मे की सोचैया
हँ तऽ अहाँ एखन जेकरा बारेमे सोचि रहल छी तऽ हम तऽ कहै छी हम एखन तऽ मतलब सोचि रहल छेलियै ये की हमरा खुद नय याद अय ऐँ केकरा बारेमे हँं ऋतु से एखने बात भेल छलै हमरा जस्ट कनी देर
ऋितुसँ बात केलियनि तऽ ओ हुन कथीसँ फोन केलियनि इएह ऐप
नय नय ओ ओहे ओहे हमरा केने छलै ओकरा ओ नहिये हाल चाल पुछै ले नय नय ओ तऽ बेसिक काॅल के हम ओकरा बतैतियै ओ बिजि छेलैये आब ओ एतै ने तहन इहे मे कहियो ओकरा फोन कऽ के बतेबै ओ तनी हाल चाल ले केने छलै हमरा